नमस्ते अहाँ की करै छी
न कुछ याद कुछ करै छै वही सुतर रहै छिय तऽआ के फोन आ छै आओर बताै छै घर पे माता पिता भाय बहन सब परिवार लोकोग नीक छै
जी सब नीक छै अहाँ ने बताय अहाँके परिवार भाय बहन सब नीक छै
हँ हमरो घर के परिवार लोग सभी लोग भाय बहन माता पिता सब नीक छै और रुआ बताइ न खाना पीना हो गेल छै
हँ खाना पीना तऽ हो गेल छै
क का खानामेमे खअइनी छै
हम तऽ खानामे ज्यदा किुछो नहि खयले छी
कहीं ने आवाज नीके हो छै हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो